के आहां बाजय छी
आ
अहाँ के भेलियै
हम के भेलियै नहि चिन्है छियै
समस्तीपुरसँ बाजै छियै
फोन केने रहथिन
हँ ये ओकरो हम कहलियै य एखन छलै कनि काल पहिले हमरा फोन केने तऽ कहलकै की जे भोरसँ आइ फोनो नहि केलियै तऽ हम कहलक कि गे तोरा फोन कऽ कऽ की हैत से रोजगारमे रहब त एगो बातो कोन रोजगारमे छीही तहन कहलियै जे एना एना बात त हमहुँ तहन शिवानी के बजेबनिे गे हमरो कऽ देथिने हम कहलियै ओ सबके ओएह कऽ दै छथिन तऽ कऽ नहि देथिन त
जाउ
हँ हम कहे तोरा त पारे नहि लगतौ जे तू दस गो लेडीज स बतियेबिहे भरि दिन कहय छैय काजे रहय या त हम क तहन तु
कहलिय हन एगो चचा छथिन चाची छथिन एगो भास एगो हमरा अपने कहलखिन पाँच गो पाँच गो तऽ पुईरे गेलै का मी के छओ बेर कऽ सकलियै ह ने सात बेर
हँ अनाहिते मे तऽ पूरीए जे आहाँ के हम अय लगा के कय बेर क देली
बेर
चारि बेर पूजा क देल कि तीन बेर
चल बेरा काल किने रह एक बेर चारि बेर भऽ गेल ने काल्हि लगा क
अय आइ दुए बेरने केलियै हँ
आइ केलहुँ हेँ अ य लगा कऽ तीन बेर
हू
भोरसँ दू बेर बतएलियै अपना सब एक बेर बाबा खाइ छलथि ह तक हां ने आ एक बेेर की कहै छैय बौआ के ट्यूशन से लऽ के एलियै एगारह बजे तखन आ एक बेर अखन आ एक बेर काल्हि चारि बेर भेले ने दू बेर आओर करब अहाँके तकर बाद छओ बेर करबनि नटवर् के तऽ हमरो पूरिये जेतै
ए व वो के क देबय छओ बेर
तऽ बाबा से केना हम बतियेबै यै अहाँ खेबय
से हम बतीयेएबै कहै रहथिन दोसर के जे फोन करबै
सयह ने अहाँके हम कहलहुँ जे बाबा वला नम्बर तऽ अहाँ बतियेबै तऽ हम छओ बेर क' देब
अथी ओकरो कयहैं गोपला कनियाकें की कहै छै एहिपर करते तू बतिया लियही आ पैसा एतै ने तऽ समोसा खालीहन पाइ पाइ हम नै देबौ एको रूपया हम कहलिय भैया ई दस रुपैया दस रुपैया एह दस रुपैया मंगइ रहिययि तऽ कहर इसानी
अच्छा हँ तऽ करब ने बाबा बला मोबाइल अहाँ पास रहत तऽ हमरा नए ने मालूम हमरा बता देब
नहि बाबा रहइ छथिन ने साँझ क' त' मांगि क' हम रखब नहि त
हँ तऽ अहाँ साँझके मगिकऽ राखब मोबाइल तऽ हमरा बता देब पहिले तऽ हम करब हम दोसर के जे करबै छओ बेर तैस नीक हिनका देबैन
मानलियै चाचियो कहलखिन चाची कहलखिन कि शिवानी दोसरे से बा हम कहलियै जरूरी ठीक छ आहाँ अपना घर मे लोक सं बात करबय की भासकर चच्चाकें नम्बर जोइड़ लेबै तऽ घरेसं घर पाइ आइब जे अधो पाइ क
मतलब की कहय छै एकाउंट पर से कहियो ई इएह बात कहय छलखिन हेँ ई बात ई कहि देलखिन हम भाय के ओहि दिना त हमर भाइ कहलकय जे नहि सभमे नहि परब ई कहलखीन जुरबै यौ एना एना रोजगार यऽ हमर भाय कहलकै कि नहि से हम नहि जुड़ब से कही एहन नहि हुए जे सैलरी पूरा अकाउंटे खाली क' दिए
अच्छा त' जे एकाउंटमे एको रूपया रहै छै कांउट दऽ दियौ तऽ कोनो दिक्कत नहि य
तऽ ओ कहलकै हमरा भाय जे ओ एकाउंट हमरा नहि यए हमरा सैलरी वला एकाउंट यए एहन नहि जे हमर सैलरिए खाली कऽ दि
ताहि मे अगर विश्वासा नहि छै तऽ कियकि स्वाभाविक छै जमाना किया विश्वास करते हमरो तऽ नहि पता छै ओते
राति मे हिनको कनि डर छलै इहो कहै छलखिन हे जे हम अपने अपने अपने हम खाताे अहूँमे दऽ देलहुँ हेँ अपने नम्बर हमरो दऽ देलखिन हेँ आ अप
एडिट कऽ सकलखिन अहाँ अपन अहाँके मोबाइल कते पाय कि खाता मे
हमरा नहि पााइ ताय मतलब चाचेवला खाता चाचेवला मतलब नम्बर दुनूमे छै हमरोमे आ हुनकोमे खाता
अहाँ के एकाउंट मे कते रुपआ अय ठीक
हमरामे तिरपन तिरपन पैसा आ किछो तिरपन रुपैआके किछो पैसा एनाहिते हमर तऽ नीले अइ ओहो माइनस भ तऽ हम कहलियै हिनका जे हमरे वालला दी हमरामेऽ पाय नहि अय तऽ इसे छथिन बेकार आदमी जे की कहू दुनूमे हम अपने देबै तऽ लिअ
अगर मोनमे शक कनिको छै तऽ जेना बड़का के इसकुल वला पाइ रहै किछु आयल बुझलियै तऽ बड़का के कर त बड़का मनु बड़ा देलकै मनु मे जीरो रुपैआ छै
सएह हमहूँ हिनका कहलियै जे हमरवला अहाँ दियौ जे हमरा मे तऽ पााय ताय नहि रहैया अहाँ
लेकिन एना नय हेतय देखियो एना नय होतय एहि द्वारे नय होयतय कि ईहो बुझय आ ओ असपष्ट कहि रहल भइ अहाँके हम पार्ट टाइम जब दऽ रहल छी
अच्छा हँ जूरल
त आदमी देखियौ जे एगो लड़की हमरा फन कली बात बात भ प स्टारटिंग मे मे होम थियटर मे जुड़ल रहू व काम नहि देने रहता त कहल कि हम दो साल पहिले जुड़े हुए एक बार त फिर हमको काम हो गया आगे शादी हो गया हम नहि किए फिर मतलब शादी हो ग तऽ उसी मे लग गए तो कहते ने भााय पैसा
हँ
तऽ ओकरा स पूछही नहि छैय सक क
अगर अहाँके शक कनिको अय त अपन खाता क
हमरा नहि यै हमर भाय कहलकै हमरा नहि मालूम ओहो इहे बतिलखिन इह कहलखिन यौ जुड़बै यौ एगो एप छैय लिंक भेजब तऽ कहलकै जे नहि नहि एहि सबमे नहि पड़ब जेहो सैलेरी अबैया सेहो ने कही बन्द भ जायऽ ओएह बात के मन हिनको भेलय राति मे जे हमहुं देने छीयय अपने वाला अहुं में अपनो में त एहन ने जे हमरो सैलरी एनाय बंद भ जाय
हँ तऽ बाबू सब कह कनिको त अलग कऽ लिय कियकि हमरो पता नई अई किछो बात कर क कहि देबै ई बात अ कहि देब के बतेबै तऽ मोदी सब तब केला द देथीन ओ त बस
हँ जकर नहि रहतै हमहु कहलियै हिन का काइले खुना न हमर एकाउंट पड़लैया तऽ हम कहलियै जे यौ अहाँ अपन नहि दियौ हमर वाला दियौ तऽ ई बाते ने बुझे छथिन ककरो हिनका पाई के लालच कनि ज्याददा रहे छैय बुझलकै जे एकरो वाला पााय हमरे पर आयत
दियौ त की दिक्कत हय आँहां त अलग थोड़े छियय
हां सेहा ने तऽ ई बात चचा नई ने बुझै छथिन
बड़का के च छओ बेर बाबा वला नम्बर फोन कऽ देबै बुझलियै आ एकर बाद जे छैय से की बेर क दिय लेल ओ त लाड़हे लगई छथीन फोन प प
हे हे हे अच्छा
मोहखा दीदी मोहोखा दीदी कर ल मह खा फोन ब
तऽ एना बाजथिन तऽ ठीकेमे केना हेतै हँ ई नाई जे निक स बतियाईब
आय एक आब भ सकय ये नय चेंज तक कहबै आइ जे हमरे वला दियौ अहाँ अपनो पर मे आ हमरो परमे
हँ एकाउंट नंबर चली गेलो देखल
कहन कियाकि एहनो होइत छै जे शुरू में लालच कट दऽ देलक आ बाद मे ह कट कऽ देलक
शक होइया आहा के त सीधा चेंज कर दियो ज्यादा सोचहे के नई छाई बड़का के शोख रहै बुझलियै ओकरा पढ़े दू चार हजार रुपैआ तऽ ओकरा शक रह ओ की केलकै से अपन मनू वाला देखकय मन्नू के छैइ चौबन्नी रुपैआ
केलखिन ओ ह ई भऽ जाइ छै आइ काल्हि के दुनिया बड़ा अथी छय नय कि भ जाइय छय
नहि ककरो पर किये विश्वास करबै
हँ सेहे बात भ जाइ छैइ आये एथिन तऽ कहबै जे चेंज कऽ दियऔ हमरे बला दुनू पर दऽ दियौ
की दिक करत प ने करत कोर
हमरा पर तऽ देखैत छ कहैत छियै जे एक्को सौ रुपा डाल कऽ छोड़ि दियौ जे कहैत छय जे रहैत छय नहि रहैत छय त खाता बन्द भऽ जाइ छय तऽ किछोके के पाइ लोकके नहि अबै छय कहियो इन्दिरो आवास सभके पाइ नई आयत नहि से नई डालि दैत छय डालि दैत छय फेर लऽ लए छय डालि दै छय फेर लऽ लए छय
बाबा त काल्ह कहने रहथिन की तोरा डर होइ छौ हमर पाय कटि जाय एक दिस स सब आदमी बाबा त कहने रहथिन कि एक दिस से सब आदमी हमर अकाउंट दऽ दहूँ
अच्छा
सब पाइ हम लेबौ नहि एको रूपैया नई लेबै कहली कि मेहनत हम करू सब पाइ अहां लिअ हम नई देब
ह मेरे मम्मी देता है
क स कहै कि अथी ब चौके की
कहबै जे एहन नहि जे अहाँके सैलरी बन्द भऽ जायत तऽ रहब रोड पर मे
हँ स के दातिक चेंज करा लिया जादा सोचू न
ह हँ जयपुर मे नई रहतै तऽ चल भाई निफिकी फिर रहतै नय हम्मर तू किछो थोड़ी न लेल ह
हँ लालू चच्चासं बतीया लेबय न त' चालीस सए चालीस रुपैया द खियौ कहियो कपड़ा किनयमे म
अय हे हे हे आये त मुरन कर टाइम नहि अय
नहि तन बतिआइ छी पढ़ाई लिखाइ छोइड़कें पैसा द दे
तऽ मूड़नके आब टाइम कहाँ अइ आब तऽ जल्दिए कीनऽ के हैत
कयमे रखने छियै
अच्छा तऽ ऑनलाइन कुर्ती बढ़िआँ रहैया
हँ हम सभ औनेलाइन
हं कुर्ती लै छै आ कथी लै छै नीचा प्लााजो
हँ प्लााजो वला जीन्स
जीन्स केहन होइ छै प्लाजो बला जीन्स
कत्ते जीन्स फैलल बला नै रहय हं
न्स फलर बला ओ आ एगो अहाँ बड नीक बूंदा बुंदा वाला पहिरय छलियै शट प्लाजो ओ कते के रहै छलय
ओ अगबे शट छै की कहय छै पाँच सौ के आ नीचाके पेंट छै पाँच सौ के एक हजार
नीचा के पेंट खाली बुन्दा बुन्दा वाला जे ब्लू कलर के बुलू उजर के
हट न उपर भेलए
नीचाकें पेंट नहि छलय अहाँकें एगो बूलू कलरकें पहिरय छलय बूलू उजर बुन्दा बुन्दा मतलब घघरी सन के नहि लगे रहैय कनीगोकें स्कॉटसनकें प्लाजो
अच्छा ओहो आनलाइन लेने रहय चार सौ मे दूगो देने रहय
चार सौ मे दूगो देलक
हं
नै बहुत दिन बहुत दिन पहिने लेलियै तू कहलि होतइ
तऽ ओ कपड़ा हा हा हाफे रहि जेतइ ओकरा शॉर्ट प्लाजो कहय छै
उ लाज लगय रहय पहिनयमे आब नै पहिनय छियै
लमे कनी दिक्कत भ' जाइ छै
नहि बाबे बात कहलग लखिन कहलखिन कपड़ा नहि छै
फुल प्लाजो बड़का प्लाजो रहय छै
उएह किनलियै ने अखन प्लाजो सब पहिने छै वीडियो आओरमे देखबै ने कप ड़ा पेनहय छीयै से
कहाँ वीडियो देखै छियै हम भेजियौ तऽ देखबय फोन करतै तऽ देखबय कियाकी जे ई कटि जाइ छै तऽ फेर नहि हेतै ने आवाजे नहि हेतै कान मे ई स्पीकर पर राखय बला नहि रहय छै ई फोन
एगारह मिनट पूइड़ गेल काइट दिऔ ने
पूइड़ गेल ठीक छै तू सब नहि सुतबीहीं